हो
हेलो
हँ मन्दिर गेलियै रऽ घुमय लए
हँ गेलियै रहै अहाँ गेल रहियै
हँ गेल रहियै मंदिर मे तऽ भीड़ बहुत रहै आ कालीजी के दर्शन करयके लेल लोकके लाइन लागल रहय आ अन्दरमे जे छै से भीड़ देखलियै बहुत रहै तऽ हमे आर बाहरेसँ दर्शन केलियै अहाँ केलियै रहए कि बाहरसँ कि अन्दर गेलियै रहए
अंदर गलिये रहे मुख्य मन्दिरमे अहल्या औ गौतम ऋषि के यहाँ गेल रीहयै बीच मे पत्थर सब शिला सब लागल छै परिसर मे श्री राम और लक्ष्मण जी के मंदिर छै आओर बगलमे एक अ एगो और बड़का मंदिर छै जेकर नाम काली मंदिर
वहाँ पर जे छै से गौतम ऋषि बला अथीमे गेलिये रहै
अ हअ अल्य स्थान मन्दिर सम्पूर्ण हुआ गेल रिहयै
स्थान मन्दिर गेलियै रहै ऊ तऽ अहाँके हुआ है मब्बी के तरफ
हँ अहलिया स्थान दरभंगा जिलामे चौबीस किलोमीटर पड़ैत छै हियाँ सँ शहरीमे आओर ई जगह रामायण कुल से जुड़ल छै गौतम ऋषि
हँ ओकर ओकर कहानी जे छै से अहाँ रामायण के समय से छै गौतम ऋषि के
हँ इन्द्रदेव गौतम ऋषि के अभेष मे अहल्याँ केँ
सिद्ध भगवान जे छै से ओकरा अथी देने रहै उद्धार केलकै रहै गो गौतम ऋषिके गौतम ऋषिक कऽ अहिल्या नाम रहै ओकरे उद्धार केलखिन रहए ओना तऽ आइ हम काली मंदिर गेल रहौ तऽ काली मंदिर मे देख देख लिए बहुत जादे भीड़ रहै आय छुट्टिओे के दिन रहै तऽ ओहिके कारण भी बहुत जादे भीड़ रहै रस्तो म बहुत भीड़ रहे आ इहो रहै टेम्पू तेम्पू बहुत सेहो लगयने रहै ओहोसँ भीड़ बुझाइत रहै
सबसे रोचक बात यहाँके गौतम अहल्या नाटक आ होइत छै स्थानीय कल्याकर्ण रामायणके एहि दृश्यमे मचल करैत छैल आ श्री राम जी के चरण अहिल्या के उद्धार होइत छै
की सब देखलियै मन्दिरमे जे गेल रहियै और हुनौका भीरो रहेय
हँ भीड़ बहुत रहे वहा पे अ सभलोग सब जगहसँ आदमी आबै छै यहाँपर घुमय लए
ह्म ह्म से तऽ सभ जगहके आदमी आबैत हैत आ कुण्ड छै अहिल्या गो गो वहाँ कुण्डो छै न
हँ अहिल्या गौतम कुंड नाम कहै छै
हँ हुआँ ओहि कुण्डमे लोक स्नान करै छै स्नान करि कऽ तब पूजा पाठ करै छै ऐने ते कालियो मन्दिर मे अहाँ केँ अथि छै कुण्ड ओहिमे लोग अ स्नान कम करै छै स्नान नहि करै छै लेकिन हाथ पैर धोइ कऽ लोक कालीजीके पूजा करै छै बुझलियै
हँ
आ अ्म अहिल्या स्थानमे तऽ आंय
प्रसाद प्रसादी आर सब मंदिर के बाहर लागल रहे छै आदमी सब खरीदके चढ़बै छै
सभ लागल रहै छै हुआं लोक अपन खरीद खरीद खाइ छै पियै छै खरीद कऽ पूजा कैयलक तब खैयलक प्रसादी के रूपमे तरह तरह के लड्डू बनेने रहै छै नारि यरोके लड्डू रहै छै नारियरके लड्डू रहै छै अहाँके बेसनके लड्डू रहै छै घी वला लड्डू रहै छै सभ तरहके लड्डू वहाँ मिलै छै प्रसादी के रूपमे हालाँकि उ्म अ अथीके अन्दर जेबै तऽ अहाँके शुद्ध घी वला लड्डू मिलत शुद्ध घी वला लड्डू मिलै छै अहाँ कोन कोन हुआं गेलियै रहे वृंन्दाव वन तऽ वृन्दावन में कोन कोन मंदिर गेलियै रै
कान्हा जी के मं कान्हा जी के मंन्दिर एगो गेल रहियै कान्हा जी के मंदिर एगो प्रेम मंदिर गेलियै आ ओक ओकर बाद अ एगो और मंदिर रहे उयह प्रेम मंदिर में बाहर से बहुत बड़ा गेट आर लागल छै अन्दर में आदमी सब बहुते भीड़ लागल रहे मेला नाहैत बहुत बहुत भीड़ रहै छै ओहिमे सब हरदम भीड़ रहे छै गर्मियो के महीना में पूरा भरल रहै छै और वहाँ पे सब त कृष्ण कृष्णा जी के जते लीला भेल रहे सब लागल रहे ओ आदमी सब ओकरा सबके देख के फोटो हँ हँ बाहर में पूरा लीला जते केने रहे कृष्ण जी उ सब लागल रहे पर्वत जे उठेने रहे एक बेर ओहो लागल गल रहे वहाँ पे और गाय सब जे जेकरा साथ खेलैत रहै कृष्णजी बचपन मे ओ सब लागल रहै वहां पे तऽ सभ आदमी फोटोसभ घिचैत रहै घिचबैत रहै साथमे ओकर बाद फेर अन्दर में बहुत नमहर छै ते जूता कुता चप्पल रखे वाला बाहर में सुविधा तऽ नहि छै तऽ आदमी वहां पे नम्बर एगो झोला ले छै फेर ओहिमे जूता राख के ओकर टिकट लए ले छै फ्री सेवा हँ फ्री सेवा छै तऽ वहं पे बहुत बढ़ियां से आदमी रख छै सुरक्षित रहे छै चपल जोता सब त वहा पे आदमी राख देय छै तब अंर जाइ छै घूमय ले गर्मी महिीना मे पूरा गरम रहै छै तऽ आदमी तनी तनी गरम दैत रहै छै पूरा धिपल रहै छै तैयो भीड़ बहुत रहै ओकर अन्दर फेर देखे वाला छै मूर्ति आर बहुते छै फोटो घिच ल नहि दैत रहै छैै तऽ आदमीसभ तैयो जबरदस्ती घीच लै छै अन्दरमे जा कऽ ओकर बाद फिर अन्दर मे उऊपरो
हँ ओ तऽ गा्ट रहै छै तैयो आदमीसभ जबरदस्ती घींचैत रहै छै भीड़ बहुत रहै छै ओकर बाद दोसर मंजिल छै वहां पे तैं आदमी सब खूब घूमे में बड़ बढ़िया लागे छै कृष्ण जी के दर्शन होय छै तऽ आदमी सब संन्तुष्ट रहे छै छै ओकर बाद फेर पर गर्मीमे बहुत गर्मी दैत रह हँ बांके बिआरीी मे बड़ भीड़ लागल रहे छै ओहिमे तऽ आदमी के ठेल ठाय दय छै बहुते भीड़ रहे छै हजारो आदमी ओसल रह छमे ह ओहिमे मे आदमी सब के मोबाइल उबाइल बन्दर आर लए के चलि जाइ छै कखनो क आर आ मोबाइल परसादियो लए के चलि जाइ छै बन्दर सब तऽ फेर बन्दर के दै छै आदमी सब परसादी नहि दै छै तऽ मोबाइल लए क छै हँ तऽ ओहिमे परसादी नहि दै छै तऽ बन्दरसे मोबाइले छीने चलि जाइ छै तऽ फेर परसादी दै छै ने ओकर बदला तऽ फेर मोबाइल ओ आबिकऽ वापस करै छै फ फेर फेरमर भीड़ रहै छै अन्दरमे तऽ फेर आदमी सब लाइन लगाके जाइ छै पुलिस सब बहुत रहै छै बाहरमे देखय लए जे किछु गलत नहि हइ ठेला मे ठेला में आदमी सब के एकदम बहुत दिक्कत होय छै गर्मी महीना में तऽ और भय जाय छै
गर्मी जा
हँ ठं्डी महना मे ठीक रहै छै गर्मी मे तऽ बड़ गर्मी दै छै आदमी सब कर माग रहै छै
ह आब जगो छै छोट जगह छै बहुत
ह ह छोट जगह गली न छै तऽ आदमी सबके बड़ दिक्कत होइ छै प्रेम मंदिर नमहर छै पूरा चौला में आ इ सब गली में छै ते बड़ दिक्कत करे छै जाय मे तऽ ओहिमे आदमी सब अपन लाइन लगा के जाइत रहे छै तैयो खूब आदमी रहै छै भरल रहै छै
ह कहै छै राधाजीके जन्म वही भेलै र ने
हँ उए पे भेल रहे
ह तैँ
फेर बगल बगलमे घाट घाटो आर छै तऽ आदमी सब हुं घूमय लए जाइ छै घाट बहुते छै त ओहिमें एगो बोट रहे छै ओहिमें आदमी चढ़े छै कुछ पैसा ले छै तब ओ वोट वाला पूरा घाटे घाट घूमबे छै आदमी सब के
ह
त वहाँ पे घाट रहे छै त बरस सुन्दर लागै छै देखे में आदमी सबके
वहाँ सँ नोएडो गेलिये रहे
हँ नोएडा गेल रहिये त नोएडो गेलिये त वहाँ पे मंदिर आर रहे
त हुँओ पे दर्शन केलियै रे पर हुआँ पे छोट मन्दिर रहै बड़ा शहर छै ने त वहाँ पर ओते मन्दिर नहि रहै पर त फेर हुआँ से वापस आय
देखलिए बी ए कहलिय करब
हँ कॉलेज देखलियै वहाँ पे ह एगो रहे जे सी पार्क नॉलेज पार्क रहै त हुआँ पर गेलियै त स्टूडेन्ट सबसँ पुछलियै त कहलकै जे ठीक है लए सकै छिय एडमिशन पर अन्तिम मे जब कोइ उपाय नहि बचत तब लेबै एडमिशनमे कियकि ओते बढ़िया नहि छै हमे सब देखलियै त यियाँ पे जे छै अहाँसभ पहिले देखउ आओर एहिसे अगर बढ़िआँ मिलत त ओहिमे एडमिशन लए लेब नहिते तब अगर कोइ ऑप्शन नहि बचत तब एहिमे आयब लास्ट मे लए लेब कोइ दिक्कत नहि छै ठीक छै यौ बराबर पन्द्रह बीस हजारके जॉब लाग जाइ छै हियाँसँ से कहलके स्टूडेंटसभ हुआँ सँ पुछलिये फेर ऊपर गेलियै त फेर एडमिशन काउंसलर ओसभ बतेलकै जे केना एडमिशन लै छै की लेग छै
इहा सब बत
तेयो एतै खर्चा कयलाके बाद अहाँ पन्द्रह बीस हजारके जॉब करब त ओहिसँ त बढ़िआँ छै कि ओनाहे तो
मेन त फेर धीरे धीरे बढ़ै छै ने ओ एक्सपीरियंस फेर रहै छै
ओ
एक्सपीरएंस पे रहे छै जते साल करैत छै त फेर धीरे धीरे प्रमोशन करै छै प्राइवेट रहै छै ने आ गवर्मेंटमे न करे छै पर प्राइवेटमे तऽ धीरे धीरे बढ़बैत रहै छै एक्सपीरियंसके हिसाबसँ आदमीकेँ देखै छै ई सब रहै छै फेर
हम जे भेजलो त ओ देखलिय न ओहिमे जे छै से अहाँके ह एम बी ए बढ़िया होइ छै कि सी ए बढ़िया होइ छै ओकर तुलनात्मक बात बतेने छै ओकर बाद एगो और वीडियो ब म भेजलहुँ रहु कि बी बी ए मे कैलास के क्लास की फायदा छै
सी ए के अलग लेवल भए गेलै ओ ते बहुत उपर के लेवल छै न देख लिए त
न ओ देख लेबै ओ कारण बिद्वानले लोग वीडियो बनबै छै ने त अहाँके लेल की बढ़िया रहतै ओहि वीडियो सँ अहाँके प्रेरणा मिलत आ प्रेरणा नहि मिलत बल्कि मार्गदर्शन भी मिलत बुझलिए जे बढ़िआँ अहाँके लेल हेतय तऽ ओ जे उचित होत से करू
वहाँ पर रहैत छै तऽ लोकल नोएडा कम्पनीसभ जेत त रहै छै ओहि सभमे वहै सभ कॉलेजसँ आदमी लए जाइ छै तऽ वहाँ पे आराम से लागि जाइ छै प्लेसमेंट सब एने दरभंगा तरफ नहि ने छै ओते इंडस्ट्री एक्सपोजर तेै दिक्कत भए जाइ छै जॉब ले मे ओ नहि तऽ आराम से मिल जाइ छै कॉलेज के बाद इ सब वहं के फायदा रहै छै वहं कॉलेज में बहुत एम एन सी सब छै त व कोई दिक्कत नहि दै छै आराम से लागि जाइ छै पर हियाँ पर कुछ नहि ने छै कम्पनी आरके यहाँ पर तऽ आदमीक के खोजै लए पड़ै छै जॉब
हँ से तऽ अन्तर छै लेकिन वहाँपर अहाँके खर्चो ने छै खर्चो अहाँकेँ ज्यादा करय पड़त ने खर्चा रहैमे नहि छै फेर कॉलेज फीस लेत रहै मे खर्चा हैत तऽ बात बराबरे भे जे
कॉलेज फीस तऽ ओ दए देतै डी आर सी सी लोन जे दै छै बिहार सरकार ओइसे